हेलो हेलो
हेलो
हँ बौआ की समाचार
ठीक यै गोर लगै छी
खूब सोहागवती पुत्रवती धनवती रहू जुड़ायल रहू खुश रहू ठीक छी
हँ ठीक छी आहा सब ठीक छी
हँ हमहु बढ़िआं छी की सभ करय छी
अखने अथी खाना पीना भेल ऐ आरमे करै छलौं
आराम करै छलहुँ बौआ ए बढ़िआँ
बौआ की करैए
बौओ अपन दादी साथे खेलाइ छैथ
अच्छा खेला रहल छैथ
हा
सोना लेलौ सबगोे
हँ सब गोटा नहेनउ सुनेनउ बौओ नहेलखिन सबगोटाे खाना पीना खेलउ आहने कनी काल पहिले भेलक खाना पीना आ तहन लेटल छी सब ऐठन खेलऊ है दाल भात अल्लू के भू जीया चरौरी चिप्स पापड़ ई सब छनने रहियै बनेने रहीऐ सेे सब खेलऊ है
ओ अच्छा
और अहाँ सबके नय भेलैया भोजन
नहि भेलै बौआ हमरा एखन बनेलऊ हेँ एखने खाना नहा सोना तऽ लेने छी खाना कने बनेलऊ हेँ
अच्छा
ह भात बनेलों हें करैला के सब्जी बनेलों हें करेला के सब्जी कतेक झंझट टिया होई छय त बुझते हेबय बनबय हैब त बड झझट टिया होइत छै हमर एकटा ननदिके अथी छथिन लड़की
हँ
ओ एक दिन कहलखिन फोन कऽ कऽ जे मामी अहाँ बड्ड नीक करैलाके सब्जी एक दिन देने रहहिन बनेने रहियै तऽ हुनकर बड़की बहिन आयल रहनि त तऽ ओहो खेने रहथिन शायद तऽ कहलखिन कि जे मामी अहाँ बड्ड नीक करेला के सब्जी बनेने छलहुँ हेँ से हमरो एक दिन खुआएब कहलियै ठीक छै कोन बड़ तक बात भेज देब तऽ उएह कए दिनसँ करैला आनि कऽ राखल छलैए लेकिन ओ आइ बनेबै काल्हि बनेबै किछु दोसर सब्जी बनि जाइत छलैए ताहि दुआरे नहि बनबैत छलहुँ हेँ आइ उएह बनेलहुँ हें ओ सिलौड़ ऊप पर मसाला सबटा पीसलौ हें बड झंझटिया होइ छै से आब तऽ देखै छियै मसाल्लो लोकके मिक्सचरके आदत भऽ गेल छै मिक्सचर मशीन जे अयलाए से लेकिन हम तऽ उएह सिलौटेपर पिसलहुँ
हँ एमे स्वादो रहै छैना सिलौट वला पिसला प स्वाद रहै छै मशीन मे ज लोको पीसै छै
हँ न तऽ वएह उएह पिसलहुँ हेँ तऽ ओहिमे बड्ड टाइम लागि गेल सभटा पीस कऽ मसाला तैयार केलहुँ हेँ तहन बनेलहुँ हेँ एखने बना कऽ उठबे केलहुँ हेँ आब गाँं घर मे तऽ बुझिते छियै खेती पथारी के टाइम छै बारिश तअ अ जाइ छै कहियो काल क राइत मे भेल आ दिन मे तऽ गर्मिये भऽ जाइ छै तऽ गाँव घरमे तऽ खेती पथारीके टाइम यऽ अखन तऽ ओह छै जे ओ धान तान जन दूटा चारि टा छलखिन तऽ ओ धान रोपाइएा तऽ ओते ससुर ससुर ससुर छथिन हमर से ओ ओते गेल छथिन थिन तऽ आब जहन अबै जेथिन खेत पर से तहन खाना खााय जेथि अथिन नाश्ता कयने छी आब ओसभ अयथिन तहन खायब त सएह सब भए
बढ़िआ है त ह तऽ हँ हँ आओर सब बढ़िआ यै अतो आई बाहर मे दिने सब भोर में जखन सुटल तखन सममे लागलिये लेकिन पानि तानि नहि भेलै हवो नहि ओहि हिसाबसँ चलैए हल्का फुलका एक रति हवा चलय या पैन तन होइ त हँ गरमी तऽ छै कनि पानि भऽ जैतै ने
ये बौआ गाँवमें तऽ पानिओ होइत छै तैयो तऽ गर्मिए छै पानि ओ मौसमे एखुनका सीजने मे एखन से लऽ कऽ दुर्गा पूजा तक अषाढ़ मे तना मौसम भऽ जाइ छलै बारिश होइ छलै तऽ ठीक भऽ जाइ छलै वरसामे लेकिन एहि बेेर सेहो नहि अइ हावा बहिते नहि अइ वरसा रातिमे भेल आ रातिमे भोरमे जा कऽ गर्मी कऽ देलक रौद उगि गेल तऽ कोनो नहि छै गर्मी तऽ बड य जखन गाँव में गर्मी दुर्गा पूजा तक रहत गर्मी ओयके बाद घिरे घिरे
ते दुर्गा पूजा तक ओहिके बाद कनि मनी नीक रहे छै मौसम कनी हल्का फुलका ठण्डा खसल
ह पोड़का पोड़को साली दू तीन साल से गाँवो मे बड गरमी रहे या बौआ बड गर्मी रहेया ने तऽ पहिले गां मे चले या ओतेक गर्मी नहि रहे छले ये दिन में लगबो कयल तऽ राइत के ठंडा लागल लेकिन अखन से नहि छै द तीन सालसँ बड्ड गरमी रहैए दिन रहए राति रहै बड़ गर्मी रहै छल लेकिन की करतै ओएहमे लोककेँ पार लागि जाइ छै समय तऽ सभटा बीते जाइ छै बएह
छाइ है कि की कररमे ओर कहियो आम ताम खाइ छी कि नहि
हँ खाइ छी बौआ आम तऽ खाइ छी जे छै
भेलेल आमे बेरा
हँ छलय किछो गाछमे छलए मतलब ज्यादा तऽ नहि फड़ल छलए लेकिन जे किछु फड़ल छलए तऽ तोड़ कऽ घरमे राखि देने छथिन
हू
ज वएह अपन जेना जेना पाकल तेना एकटा दूटा के सब गोटा घर मे
एहि बेर अचार तऽचार बनेलहुँ हें कि नहि
नहि कहाँ अचाार न बनेलहुं हें अचाार
नहि बने रहो हैं कियै बनइबतियै ना
ओतेक नहि बुआ फड़ल छलैया गाँव घरमे जे आम होइत छै ने एकटा मालदाह होय छै कलकतिया होय छै ओ सब ने फड़ल छलै ओ सभके आचार बढ़िआँ होइत छै
हँ हँ हमहुँ तऽ कलकतिया कलकतिया आम लक ओकिया अचार बनेलहुं हैं कु
अच्छा कलकतिया आम भेटै आ बोआ बाहरमे
हँ हँ भेटैत छै
हँ हमर बेटी रहैत छथिन छथिन आ हमर दियादिनियो सब रहै छथिन उम्हर तऽ ओ मालदह आम भेटत तऽ एकटा कोन दुन आम गोल गोल गोल गोल भेट
हँ नहि एतऽ तऽ भेटे छै कलकतिया कर त बनेलियै अचार
अच्छा
हँ हँ हँ अबैयए हमर सासू माँ छथिन ओहो बनेलखिन हम के कनी मनी मदद कऽ देले दुनू गोटा मिल क बनेलहु
तऽ केना बनेलहु बनबै छियै बौआ गामं घरमे तऽ बनबै किछ लोक पहिले फड़ा कटलक ओकरा तहन ओकरा सुूखेलक
कइटि क सुखेलहुँ धो कऽ सुखा कऽ ओहिके बादहिमे की कहै छै मसाला मे हल्दी देलहुं नून देलहुँ से सब देलहुँ एहिके बादखनि रोद लगे रहौ फेर ओहिके बाद मसालासभ भुजि कऽ जेना मे ी आर की कहै छै
पानि छुटि गेल गेल हेत ओहिमे
हँ हँ जी ईसभ सभटा भुजि कऽ जे सभ पड़ै छै से सब भुज कऽ हँ से सब मसाला सबके फेर पीस क सबकें ओहिने धढक सभटा के मिला के तेल धऽ क तहन आब एखन रौद लगबै छी आइ तऽ रौदो नहि उग बोरसने पानन भेलरा नहि खीच
अच्छा तऽ कोनो नहि छै एक दिन नहि रौद ल रौद त उबिते हैतत तऽ धऽ देबै तऽ धीरे मुँह बन्द
हँ तहन ई छै जे बाहरमे मौस मौसम कनी छै झरकल जका जरनि जरन हवा चलि रहल छै
तऽ ओ डब्बामे होयत ने तऽ डब्बाके की करब मुँह बन्द कऽ कऽ रौदमे धऽ देबै ने तऽ ओहिमे सीधो भऽ जायत ओहिमे अपन ओ गलैत रहतै
रोज आइ कनी छै मौसमी बुझायल पानि तेइन होबेके सम्भावना रौद छैय ने मेघ लागल छै ताहि दुआरे छजीएमे देने छै
देखी त गरमेी सह हाल ये ते की कहे छै गर्मी ल के सौंसे बच्चो सब के फोन अबेया तऽ ओहो अहिना कहे छै जे माँ बड्ड गर्मी याय माँ बड्ड गर्मी याय
छैे कि एखन तऽ एखन तऽ दू तीन महीना एनाहिते रहतै दुर्गा पूजा ओहिके बादे गर्मीसँ राहत भेटतै लोकके
सएह सब छै आर सबगोटा घरमे छथि बढ़िआँ
हँ सभगोटा ठीक छै अहाँसभ ठीक छी ने सभगोटा
हँ हमहहुँसभ ठीक छी बढ़िआं छी तऽ उएह बनेलहुँ हेँ करैला सब्जी जी तऽ आब धिय पुता घर पर छै ने तऽ आब देखियौ अपने क कखनो घूमैत फिरैत अगर गेलहुँ तऽ भेज देबै सब्जी लऽ कऽ चलि जेबै धियापुता रहितै तऽ खानाके टाइममे चलि जयतै लेकिन से नहि हेतै आब हम जखन जेयबै तखने लऽ कऽ जेबै की कऽ सकैत छियै
आओर सभ कहियौ तहन दीदी सब जे रहै छै से सब ठीकठा ह छै
सभ बढ़िआँ छथि सभ ठीक छथि सभ कलखनि एकटा ननदिके छनि वियाहके अथि छनि सालगिरह
हँ
हँ तऽ सएह सब यै तऽ आओर स सभ कहियौ अहीँ कहबै किछो तऽ कहियौ अहूँ अपने बारेमे दादिया सासु ससुरसभ बढ़िआँ छथि
हँ हँ सभगोट ठीक छथिन सभ बढ़िआँ छथिन
तऽ उएहप बैसल छी ने खाना पीना सभटा भऽ गेल
हँ हँ खाना पीना आखने कनक क जेब
अ
बौओ बदमाशी करै छै तखने केबा लगमे ठाढ़ छलथि खसि गेलथि छोट नय गेलनि कानय छथिन
अच्छा बदबुआ बौआ छै तऽ बदमाशे एकर मतलब आ
हँ धनमन तनमन करिते रहै छथिन नहि दूओ मिनट लेल जे छोड़ि दियौ दूओ मिनट लेल जे छोड़ि दियौ तऽ पता नहि पूना तक मचा देथिन कोनो ठीक
ह आइ काल्हि के बच्चे सब बुआ बदमाश बड्ड होइ छै ने तऽ पहिला एकटा जमाना छलैएा जे बच्चा के लऽ कऽ लोक सभटा काज कऽ लैत छलैया
आब से छै आब एक गोटा ओकरा राखू एक गोटा राखू तहन एक गोटा करू
हँ सएह भऽ गेल छै से आब तऽ युग जमाना सभचीज लऽ कऽ बदलि गेलै आब पहिले जेना किछो छै
हँ पहिले तऽ लोकोग बच्चा सबके धऽ दै आ अपन काज रोजगार क लइ कइ बाटे क लै बुझबो नै केल आइ काल्हिके बच्चासभ छै ओहन नहि छै
पी बच्चा होय छले या आब देखे छी ऑपरेशन भ के होय छै तऽ सबटा बदल गेलै खाद प अच्छा ऑपरेशने सब भेल ह खाद पानि क पर खााय छै बौआ लोग खाना पीना तऽ की हेतै वएह सभ हेतै ने नहि तऽ पहिनेे लोक खेतसँ होइत छलैए बनबैत छलय खाइत छलय तऽ उएहसभ छै तऽ आब सभटा छै चेंज भऽ गेल
सयह समय सबटा करियइ धरियइ इहो नहि जे हँ भइ आलस आइब गेलै किछो सेहो सभ नै तहन पता नहि किया ई न बते रहे जे डॉक्टर के ऑपरेशन कर पहिले नहि कहलक डक् डॉक्टर जो ऑपरेशन होयत बहुते कोशिश केलकै बहुत कोशिश केलकै लेकिन नहि भेलै तऽ बादमे कहै छै जे ऑपरेशन करय पड़तै
जे लिख ल हबा सभटा होइ छै एखनो क आब तऽ बाइचान्स ककरो ककरो होइ छै ओर आपरूपी बच्चा नै तऽ सबके तऽ आब ऑपरेशने होइया जकरा सुनु तकरा ऑपरेश न हमरा सबके तऽ आपरूपए भेल य हँ ओ तऽ भऽ जाइ छै की कऽ सकै छियै जहन भ हमरासभके तऽ दूटा बौआ छै त दुनू भगवान आपरूपी पेटोमे देलथि आ आपरूपी भेबो कायल तऽ बड़ बढ़िआँ लेकिन आब पहिले जेना किछो नहि ने छै आब तऽ सभटा जमाना चेंज भऽ बदइल गेले कि क सकै छै वेहा मे स एकटा छै तऽ तैँ आइ काल्हिके बच्चोसभ होइ छै बदमाश दुनिआँके
सही है कि की करबे
से नहि होइ छलैया
फल त घूमै लेल भरि दिन दियौ किनको देखतीेहन तऽ बस घूमै घूमै लेल कर थून आ जहन घुमय लेल जाउ हँ हँ हम झूठ मूठ हम झूठ मूठ के कहैत रहै छ बौआ चलू हम जाइ छी घूमय ले हमरा साथे चलू तऽ हमरा साथे नहि जेथिन किया तऽ बुझल छनि जे ई तऽ हमरा कतहु लऽ कऽ नहि जाइ छै ताहि दुआरे हँ आ दाइयो बाबा सभ घुमबै छथिन तऽ कहथिन इशारा मे चप्पल पहिर लेल चप्पल दिस इशारा करथिन आ जाब तक चप्पल नहि पहिरथिन ताब तक ओकरा विश्वास नहि हेतै जे हँ हमरा लऽ कऽ जाइ छथि घूमय लए जहने चप्पल पहिरलखिन तऽ बस
तहन बुझि जाइ छथिन जे आब हमरा लऽ कऽ घे जेयताह बाहर घूमय ल
तहन बुझि जाइ छथिन जे आब हम जेबे करब घूमय लेल भोरे जे उठै छथिन तखनसँ लऽ कऽ आ सुतली रात तक हुनका भैर दिन घुमबैत रहौत' भरि दिन घुमैत रहथिन